हँ यै ठीक छी ठीक कह त ठीक छै हँ हमहुँ सब ठीक छियै
अच्छा भ
हँ चैह पानि तऽ भेलै दू दू बेर नहि नहि आब जेयबै नहाय लए उ आ किना मना हँ खेनाइ पीनाइ बना लेबै पोछा झाड़ू कऽ लेबै तखन जेबै नहाय लए नुआ साड़ी सभ कोचिया लै छियै तखन जेबै
अच्छा खेनाइ सब की बनेलहुँ
खेनाइ बनेलियै दालि भात आलू परोड़के सब्जी भिण्डीके भुजिआ
अच्छा त
धिया पुता सब खेलत पिलेत हँ धिय पुता सब जल जलखै कऽ केऽ अपन गेलय स्कूल स्कूल तऽ नहि गेलै रवि छियै ओनाहि अपन घरे पर सब बैसल छी
अच्छा आए सभके छुट्टी हेतैन
हँ आइ तऽ रविके छुट्टि ए रहै छै तऽ
तहन तऽ आए घर मे बड़ काज
ते न धिया पुता सब रहै छै तऽ और घर मे काजे रहै छै तहन कि आ काजो नहि सरियाइत रहत
हँ
असगर रहै छै तऽ लोक काजो सरिया गेल आ लोक रहै छै तऽ ध काजो नहि धीरे धीरे होइत रहत सरिऐब नहि करत कतों पहिले आ भरि दिन उएहमे लागल रहबै ह ह अहाँ सबके भऽ गेल खेनाइ पिनाइ
नास्ता बन जलखै बनहुँनलहुँ बनेलहुँ हँ आब खेनाइ बनत जलखै अहाँ बनेलहुँ अहाँके परोड़के आलूके भुजिया बनेलहुँ
हँ आ रोटी की बनैलो ह गहुम बला हँ हँ
आब अहाँके बनत भात आ दाइल
आ बनेबै भानस की कऽ लेलियै
आ बनेबै भानसो बनेनाइ बुझियौ एगो अथीए रहैत छै
हँ हमसभ पहिले नहाइए धो लेलहुँ तहन भानस बनेलो
हँ त नीके होए नहा धो क करैत छी त ओहो नीके भेलै ओहो तीसी मे बड़ लफड़ा रहत ओकरा भुजू तहन ओकरा कूट तू कते ओहिमे टाइम लागत
आब कोन अहके उखड़ समाट लऽ क कूटल जाइ छै
हमसभ तऽ एखनो लोहा वाला उखड़ि नहि चलल यऽ अहा मे कुटे छी
खल म कुटै छियै
हँ वएह लोहा के जे रहै य ओएह मे कुटे लकड़ीवला उखड़ त आब नहि रहै छै ओतेक गाँव घरमे आब लोहेवला फेर चालै छलखिन ओनाही कऽ कऽ हमहूँ सब कुटैत रहै छियै। अहाँ आर के तऽ मिक्रचर ऐ तऽ कतऽ से एत मिक्सरमे गरगड़ा दै छियै हँ मिक्सर तऽ हमरो सबके छै लेकिन ओएहे मे कुटलौं कहै छथि छथिन ओहि मेका स्वाद बढ़ियाँ लागै छै खाइमे
से तऽ होइते छै सुअदगर जेहेन जेहेन सुविधा जे चीज के रह जाय चूल्हा परका खाना के स्वाद अलग रहै छै गैस परका अलग रहै
चूल्हा गैस एहि बीच मे कते दिक्कत रहए तऽ चूल्हे पर भानस करै छलियै पन्द्रह बीस दिन तक केलियै से हमर ससुर कहै छलखिन जे एहन खेनाइ हम एतेक दिन भानस केलक लेकिन एहन खेनाइ हम नहि खेलौं
हँ
हूंम्म आ कोनो बेसी चीज नहि बनबियै जल्दी जल्दी होहि दुआरे दालिए भात भुजिया बना लियै कहियो चो चोखे बना लियै आ ओहो खेनाइ कहै छेलखिन जे बड़ नीक लागैए खाइमे
हँ
तऽ चूल्हा पर के तऽ होइते छै अहाँके स्वदगर गैस नहि बनत हँ हँ तऽ आ खेनाइयो ओहन स्वाद नहि रहत जेहन चूल्हा के रहैत छै छै हूंम्म आब जुग बदलि गेलै हन तप अपन
आब गैसे पर बनेलक सुख सुविधा भऽ गेलै बहुते
हँ गाँंव घर के लोक सब बौआ आब ओहन नहि रहलै आब सब गैसे पर खेनाइ बनेब चूल्हाके छाउर नहि उठायब ईसभ कहाँ गाँवो घरमे आबि केयो कर चाहे और सभ बढ़ियाँ छी हँ हँ और सभ बढ़ियाँ छियै अहाँ और गाम मे पइन होइये आइ तऽ नहि भेलहन आइ तऽ रौद य बड़ सुंन्दर उगल काल्हि होइ छले
अच्छा
हूंम्म आइ नहि भेल आइ तऽ बड्ड नीक रौद छै अ ताब करब त साउन भादब मे तऽ हँ देखियौ ने परसू हमसभ गहूँम धोइ लेलियै जे रौद देखलियै तऽ कहलियै सुखा मशीन पर पीसा लेबै आ से तेहन पइन भेलै जे ओ गहुँम की सुखेतै ओकरा अपन घरेमे पंखा पर पसारि पसारि कऽ रखने छियै रौदे नहि भेलै आइ हैये भेलै हन कनिक रौद हँ आ मशीन मे पिसेबै जामे तक ओ पूरा नहि सुखेतै तामे तक तऽ नहि ने पिसेबै
सभटा आटा तहन चोकरे भऽ जायत नीकसँ नहि सुखायत तऽ
तैँ नहि जाइ छीयै पिसबै लए आ बिना धोले जे पिसा लेबै तऽ आँटा कारी कारी हैत आ ओ धोइक जे पिसबियौ तऽ ओ आँटा खूब उज्जर रहत मैदासँ हमरो त हू हमरो त पबैमे राशन पर भेटैय हँ हँ
ओहिना बीझ क देलो आ उएह खाय छी राशने परका आटा
आब गाँव घरमे नहि बुझैत छियै लोक धोइ लेलक जे कतयसँ एलै केहन एलै तऽ अपन धोइ धइकेऽ बनेलक
आब से तऽ होइ छै जते लोक सुविधा तते तते सेखी तते नियम तते निष्ठा
हँ
लोक के अ नहाय वाला घर अलग भानस वाला अलग सुतय वला अलग आ एहि मे सब कर्मेके घर मे होइ छै बम्बई मऽ
सब मे देखे छलियै जे घरे में बाथरूम लैट्रिंगो रहत पेखाना हँ उएहमे पैखानो रहत बनल आ गाँव सबमे देखबै जे अंगना से एकदम कात मे रहत पैखाना की जे म मतलब सामने नहि करय कखनो ओय पर
नहि तैयो आब गामो सभमे बहुत लोकके देखैत छियेन
हूँ हँ तैयो जे पुरना घर वाला लोकसभ छथि एखन अंगनामे नहि राखैत छथिन लेकिन दूरे राखतै ईसभ चीज आ शहर सबमे तऽ वएह घर मे रहू ओएह मे अपन ओहो रहल बातरूम लेट्रिंगो जतेक जतेक सुविधा भेटत नऽ तते सेखी बढ़य छै आ जतेक अहाँके अथी रहत तहन एहिमे देने चलू जेना तेना गुजर करऽ लागै छै की करतै लोक
हँ हँ
पहिलुका टाइममे तऽ लोक गाछी बिरछी जाइत छलए घर हँ हमहू सब गेल छी ते ने कहलहुँ पहिलुका टाइममे लोक गाछी बिृक्षी जाय भोरे उठय आ नीको रहै ओतेक अपन चलैत छलय तऽ देहो अपन फ्री रहैत छलैय आब तऽ लोक सुति कऽ उठल आब अपन घरेमे रहल अपन कतहु चलबो नहि भोरे देखियो सुति के उठिये
लोक कहै छै सुति कऽ उठू तऽ घूमू आ लोग सुति कऽ उठे छलै तऽ सीधे जाइ छलै कलम ओते दूर चलि केऽ जाइ छलैय
ते ने आ तखन जइयै ओतयसँ बसबिटी ओतऽ करची तोड़िये तखन ओतयसँ दतमनि कऽ केऽ अबियै पोखरि पर आ तखन फेर अबियै घर तहन एतयसँ कपड़ा लियै तखन फेर पोखरि जइयै तहन ओहिमे नहैयै आ तहन नय लैते
आ एक्सरसाज पहिले लोक एक्सरसाइज चलिते खाायते काज करिते भऽ जाइ छलै
हँ हमर सबके बाबा रहथिन बुझियौ ठंडी रहै आ कि गर्मी रहै ओहि सभसँ हुनका कोनो फर्क नहि पड़ैत छलनि लेकिन ओ क एतेक दूर छलै हमरा सबके गाँव के पोखर ओतऽ हमर बाबा रोज जाइ छलखिन नहाय लए
हँ ये हमरा सबके मैया जे छलखिन से एते ठंडी मे कहियो चप चप्पल नहि पहिरै छै पहिरले नहि होइत छलैनि कहलक आइ तक चपले नहि आ ओहि ठंडी में जाय छलखिन पोखरि नहाय ले तहन आ नीतो फिर मंदिर पर जेबे करै छलखिन बिना चाप
बाबा नहि पहिरे छलखिन चप्पल ओ लकड़ी वाला ने खराम आबे या
हँ
देखबै उपनयन सभ मे बरुआ सभके पहिरेने रहैया मड़बा पर ओहे लकड़ी खराम पहिर के हमर बाबा चले छलखिन आइ तक ने चप्पल देखलियै हुनका पैर मे ह
हमहूँसभ मैंआंके नहि कहियो दाय कऽ देखलियै चप्पल पहिने ओ देखै छलनि पैरे आ साया कहियो नहि पहिरे त ओ टुकड़ा जकाँ ब्लाउज जे नहि ओहिना खूट ल के देह हाथ सब से झाँपल तोपल
ओ बान्हि लै छलखिन खूटसँ पेट से फसा कऽ पाछाँ हँ त हँ ठीके कहलियै आबक लोक सबके तऽ कपड़ा लत्ता रहि तो मे देखबै छोट छोट कपड़ा पहिर कऽ चलत
आब कल्चर अहाँके बदलि गेले जमाना बदलि गेलै
अपना सबके एखनो गाममे देख मिथिलामे एखनो देखबै जे लोक साड़िये पहिरत साड़ीेके सिवा नहि किछु पहिरत लेकिन दूसरा जगह देखबै उएह मिथिलाके आदमी पहुँच गेल तऽ ओतय जा कऽ ओ सूट सलवार पहिरऽ लगतै जींस टी शर्ट पहिरऽ लगतै साड़िये के छोड़ि देलखिन
नहि से तऽ अहाँके आबू उ गामो सब मे सब सूट पहिरे
लेकिन तैयो गाँवमे ओतेक नहि छै कम सम रहत कियो किओ पहिरत आ बाहर सभमे जे देखबै तऽ सबे पहिरत
हूँ
तऽ समइयो बात छै जेना जेना जेना बदलैत छै तेना तेना लोको अपन बदलि रहल छै सुुरसाली
ह्म्म
आ नीको बडड़ड लागै भोरे सुति कऽ उठौ बस बिट्टी जाउँ ओतय दतमनिसभ करू पाँच गो लड़कियो सभ संगियो सभ रहल संगी तुरिया तऽ ओकरा सब संगे जाउ आबू तऽ नीको बड़ लागे छलै घूमे मे
हँ हँ सङ्गी दुआरे आओर लोक जाइ छलै
ओ
हमरा सबके पित्ति कहे छै पच